हलो! हलो।
हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। कहिड़े शहर मां था ॻाल्हाएयो? सु था हलन तां कहेॾे शहर मां था ॻाल्हायो? अच्छा अमरावती मां गाल्हायो।
तां किथा ता ॻाल्हायो?
मां जयपुर मां थी ॻाल्हायां।
त जयपुर मां था ॻालायो जयपुर में असांया गुरू आहिन टेऊराम ॿुधा हूंदव न।
हा हा अच्छा टेऊंराम खे मञ। हा हा हा। हा ईंदा हूंदव पो त तां हिते तांजे गुरुू थव त।
हा मल पिछले साल ई आया हुयासीं हाणे असां ख़बर न हुयो। कि तां उते रहंदा आयो न त अचू आ त। हा वेंदा आइया हुए हलो।
वैसाखी ते अप्रैल में ईंदा हूंदव न।
जी। मूखें पूछ हा अप्रेल में मूखें पुछणो हो की तांजो। मनपसंदीदो सिंधी खाधो छा अथव जीअं सिंधियन में ॾाढी सारी वैराइटी ऑफ। खाधा हूंदा आहिन जिंअ की कोकी सिंधी कोकी कढ़ी चांवर। उनखां पो पेंजो पुलाव पटाटा साई भाॼी। त ॾाढा सारा सिंधी खाधा हूंदान त व। हा सयूं पटाटा त तांजो मनपसंदीदा खादो केहड़ो थव?
बेसण जी भाॼी असीं सभु भाॼी खाईंदा आहियूं ॿार बि खाईंदा आहिन असांजी भाॾियूं सभ।
हा बेसण जी भाॼी गर्मीअ में अधिकतर खाई वेंदी आ सभ सिंधियुन जे घर ते। टिक्की वारी बेसण जी भाॼी ता चओ न हा मूंखे बि जाम सुठी। लॻदी आ ऊह भाॼी मुंजी बि फेवरेट आ।
मुंजा ॿार पेहरों हि चवंदान। मिठी कोकी ठाहे ॾे मम्मी मिठी कोकी ठाहे ॾे। त ठहिनी तन ख़ुश थींदान ॿार।
हा असां हिते वरी न हे। मिठी कोकीअ न कोई त्योहार हूंदा आहिन न जीअं की ठड़डी। तें मलाइ थवंडदिया अधिक। त चेहरी कोकी ठवहंदीआ पर मिठी कोकीअ स्वाद खटासां ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
हा अंबड़ीअ जी खटाइण।
हा अंबड़ीअ खां ख़टाइउं मिठी कोकी ॾाढो सुठो टेस्ट थींदी आ। मूंखे हिक ईञा हिक इीअ पंहिंजी बिहन जी भाॼी हुई ॾाढी सिंधियुनि में ई मशहूर आ। त सिंधी वधीक खाईंदा आहिन बियन जी भाॼी और ॿुधी हूंदव न बिय त?
हा बियनजी भाॼी ऐं बेसण जी भाॼी वधीक खाईंदाईन ॿार। भे भ वार हूंदा आहिन न हिक त त पार हुनन जा। नंढा न थी सघे वई तोड़ियूं न ॾया त।
मूंखे पुछणो त जयपुर में हा मूंखे पुछ? पुर में रहंदायो त तां ते खाटू श्याम वग़रह घुमी आया हूंदव हवा महल। और हे सब।
हा हवामहल जलता।
हिकु मू हिकु हिकु म्यूज़ियम बि ॾ हिकु ॾाढो हा जल महल हवा मह हिकु म्यूज़ियम बि ॾाढो फेमस आ हुते, मां पिछले अगले साल मतलब जे पोइ वियो साल वियो, वियो साल वियो हुनमें असां सभु घुमी आयासीं खाटू टछ शाम हवा महल जलमहल ॾाढो सुठ सुठो लॻो जयपुर खे घुमी करे हिकु म्यूज़ियम बि आ ॾाढो बढ़िया हुते कटपुतली जो उहो हलयो, ईऊ उहो ॾिसी करे मूंखे ॾाढो मज़ो आयो।
अच्छा, राजान जो शहरु आ न।
पो लगंदो, हा हिनखे राणी कलर शाय राजान जो शहर, हिन खे पिंक सिटी बि चवंदा थव, ॿुधो अथव तव्हांने इहो
हा हा पिंक सिटी बि चवंदा आहिनि न, त राजाऊं अॻी त इअ ईंदा न, कटपुतली ॾाढो ॾिसंदा न राजा हुननि जा हलंदा न।
हा त ॾाढो हिस्टोरिकल शहर अथव मोन्यूमेंट बि मत ॾाढो पुराने ज़माने खे यादि करण वारो शहर त महल वग वैर औरो बडो श त म्यूज़ियम में बि ॾाढो कुझु हिकु मम्मी मां मम्मी ॾिसी आयमि मां पहिरीं बार मम्मी लेटल मां त एॾो डिड्डी वुयमि हुनखे ॾिसी करे।
अच्छा अच्छा।
हा तव्हांजो मनपसंदीदा रंग कहिड़ो थव?
जी?
तव्हांजो मनपसंदीदा रंग कलर कहिड़ो थव?
कलर कहिड़ो तम?
हा कलर जीअं ॾाढा सारा हूंदा आहिनि न साओ थि त हिननि मां सभिनि खां मनपसंदीदा कलर कहिड़ो थव तव्हांजो?
अो पिंक वधीक वणंदो।
तहांखे पिंक वणंदो आहे पिंक खे सिंधीअ में असां छा चवंदा आहियूं?
गुलाबी चवना आयुसि न रंग।
हा गुलाबी, त ईअं ई असां जीअ सिंध युन में असांजी ॿोली भाषा में रंगनि खे अलॻि अलॻि कलर मतलबु नालनि ॼाणो वेंदो आ जीअं लाल खे ॻाड़़ो, साओ
हा,
साओ, पीलो ह ह न इ अलॻि अलॻि अलॻि कलर सां जाणो वेंदो तस। मूंखे सिंधी ॿोली, सिंधी भाषा ॾाढी सुठी ठी लॻंदी आ, तांखे कीअं लॻंदी थव?
सिंधी असां प्योर ई सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं, अॼुकल्ह ॿार वरी थोरो थोरो पाड़े ओड़े वारा ईंदा आहिनि न जीअ, हा सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿार सभु घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं।
अच्छा मूंखे पुछा तव्हां जी जीअं असांजे घर में बि सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि, मूंखे बि चवणो की तव्हां तव्हां जीअं की हुते खाटू श्याम सावरिया सेठ वेंदा रहंदा हूंदव पो त जयपुर में रहंदा आहियो त?
न बेटा मां हिकु दफ़ो वई आहिया।
हा ईअं थींदो थव जहिड़े शहर में असां पासे में रहंदा आहियूं न उते पोइ असांजो वञण ई न थींदो अथव घुमण जो। छोकी लॻंदो आहे पासे में त आहे पर पोइ हा इहो थींदो तव। घुमी न सघंदा आहियूं जेको जबकि सभिनि खां पासे माण्हू। परे परे खां घुमण था अचनि पर हा हहा बि ॻाल्हि आहे की बुलावे जे मथां आहे।
न न हाणे जी अॻे महीने जी मज़ा पे। आया हुया त सभु ॼणा विया व्यां वरी घर बि त पोई वई न। मां घरु ई वेठी हुयअमि। मां तव्हां वञो घुम चमि त पेर में सूर हुयो। मा। ऐैडो पन्दु न करे सगंदी आयन।
जी ई छा तव तव्हांजी एछा छा तव।
मुंजी ऐैज चङी चवाई थी तथ
सतरि।
न न सत न थींदी सठ को मथे आ हा पंजहठ।
सट खां मथ सठ खा मथ हा संगीत। तवई न मुंहिंजी दादीअ बि कुझु हिन पासे में या सतरि अथसि मुंहिंजी दादीअ। त तव्हां मुंहिंजी दादीअ खां मतिलबु छह सत साल लंंदा हूंदसि वधि में वधि ह न।
हा त तव्हां कादा आहियो मूंखां।
मां त ॾाढो नंढो आहियां तव्हां खां।
अच्छा।
मां वी साल जो आहियां वी।
अच्छा। सीही सीही आ ॿार, ॿार। हा त आवाज़ थो ल, त। करे गा ई महा त जे पोइ तव्हां ईंदा हूंदव हिते बि ते ईंदा हूंदव न।
हा।
असां अनंतपुरी आहियूं।
त आनंदपुर मां आनंदपुर बि वियो आहियां मां आनंदपुर बि वियो आहियां।
ॾाढो सुठो ठहियलु आ हुन, अनदपुर
ॾाढो ॾाढो मां हिन महिल गए साल में वियो हुमि मतिलबु हे साल त न। हे मुंहिंजी चाची ज न आहिनि अनंतपुरी हिन गए साल मां अनंतपुर ॾाढो सुठो लॻो। रा दर्शन थिया गुरू माजी ज सरोवर जो सनान। किथे वियासीं असां गर्मियुनि में मौके जे टाइम ते।
हा। ख़्याल में ॿाए विना आहियूं।
हा। साल में ॿ दफ़ा वेंदा ॿिनि ॿिनि मौक़नि ते ई वेंदा हूंदव न तव्हां बि त?
हा, हा। मेन मौके ते बेटा भीड़ वधीक थींदी आ न। त असां ॿ टे ॾींहं अॼमे थी ईदा आहियूं ॿार वेंदा मेन मौके ते।
हा असां मौके ते वेंदा आहियूं। लास्ट टाइम मूंखे ॾाढो मज़ो आहे सरवर ते सिना
मूंखे उो आरती ख़तम थियण खां पोइ सभिनि खे कड़ाह प्रसाद हथ में ॾींदा आहिनि त मूंखे उहो ॾाढो वणंदो आ।
हा। भले चारि दफ़ा कॾहिं मिलंदो।
हा, हा। बरो महाराज हुनखे खाई वठंदा ग्रहण कंदा आहिनि हुन खां पोइ। जीअं ई हो ग्रहण कंदा आहिनि पोइ सभिनि खे मिलंदो आ प्रसाद।
हा। अच्छा त बले ॿ टे वठजे मना न कदा आहिन। हा, मूंखे हिते त
हा चारि, चारि, पंज चार, चार पंज, पंज बार वठंदास पोइ हुतां निकरंद पोइ लंगर खाई करे पोइ लंगर में थोडी सेवा करी पोइ वरी रूम ते चों, वरी पोइ ॿिए ॾींहं ई तयारी कयो आरती पूजा वग़ैरह ई। सुबुह जो जल्दी उथणो हूंदो आह न वरी आरती पूजा सवेल थींदी आह।
मेन मोके ते त खीण बि ॾींदा लंगर में मिठा चांवर बि ॾीना आन।
हा, हा, हा मिठी त और खीरणी खीरणी और तायहिरी
हा खिरनी भी हा हिकॾे ॾींहुं सिरनी ॾिना आहिनि हिकु ॾींहुं तायरी ॾिना आहिन।
खिरणी हा खीरणी ओर ॾाढो ॾाढो। मूंखे हिन महिल बि यादि थो अचे तव्हांजी ॻाल्हियूं ॿुधी करे।
ॾाढो मज़ो ईंदो आह। टे ॾिय रेहन।
ॾाढो हुते, हु असां बि ट्रे ॾींहं वेंदा आहियूं। पर असां जीअं मेन मौके जे टाइम ते वेंदा आहियूं। त हुनमें हिकु ॾींहुं सरोवर जो हिकु सरोवर स्नानु हूंदो आह ॿ ॾींहं दर्श न जा हूंदा आहिन, दर्शन बि ॾाढा सुठा थींदा आहिन। असां जे हिन साल वियासीं न हुन ॾींहुं नरेंद्र मोदी आयो हुयो उ ख़बर थव आनंदपुर में।
अच्छा, असां हिकु ॾींहुं अॻु में अची वई हुयमि मुंहिंजो थोरी तबियत ॾिरली हुई। त भई भीड़ ॾाढी थींदी। मां अठे ॾहीं तारीख़ आहियो न असां अठें तारीख़ अची वियासीं मांसिया वयां
हु, मूंखे हो चइणो हो की न भाषण सुठो ॾिनो हुई और वरी गुरू महिमा बि चयइ न न की गुरुई मजो आयो हुजे। इय कीअ गुरू सेवा भाव के अॻयां त करन। हा ॾाढो सुठो लॻो हुन भाषण
हा मोदीअ, हा। ऐं न सई, सच में बि आनंद पुर आनंद कापुर है। आनंद हा अशोक नगर ई त पहिरियों ईंदो आह।
हा छो शौक न थो अची सघे। अनंतपुर त असांजी अनंतपुर ई आहे
अनंदपुर अनंदपुर जी खुश हरियाली अगर हिकदमि घुमण लाइक आ असां हुते समाधियूं बि ॾिसी आ सभ। दादी द दादा जन जी।
अच्छा
आदियुनि जूं हुते समाधियूं ठवंदियूंइन तां विया हूंदव न कॾहिं न कॾहिं? समाधी स्थल ते पित्तर जी गोदी हा उते -उते बि हिकु अलॻि ई शांती सुकून मां हुते ॾिठी की दुबई त जा दुबई त जेका हुया उन्हनि जी बि समाधी उते ठयतल आ। ह हा त मूंखे इहो ॻाल्हि मां उहो ॾिस तीन हज़ारो ॾाढो सुठो तव एॾो प्रेम भाव सेवा केॾी त सेवा केॾी ता, कैंटीन में बि हेॾो सस्तो सभु कुछ
उतां जी महिमा ई अपरंपार
मा ई अपरमपारा आहिनि, जीअं असां ब्यास बि वेंदा रहंदा आहियूं त ब्यास में बि एॾो मज़ो जो ईंदो आ उते बि कैंटीनुनि में सभु हेॾो सस्तो मतिलबु उते कमाई या नथा सोचनि उते सिर्फ़ु सेवा लाइ ता करन सभु।
सेवा -सेवा लाइ।
हक़ हलाल जो वठंदा आहिनि बसि।
हा असां अनंतपुर में त सभु फ्री आहिन छा?
हा- हा, न मां ॾिठो आ जेकी फ्रूटी मां